हां
हँ खुश रहू की हाल चाल छै
ठीक है बौआ ठीक है अहाँ सब ठीक छी
हँ बहुआ। अभी सुतल छियै
ओ काम धनधा भ गेल
नहि य अभी की काम धन्धा हेतै दुपहरिया मे
ओ कथी
एगो ब्लाउज के बांगी जोड़े के छले जोड़लियै आ दोसर नया कट कटै छलिय लेफेर सियइ
ठ
हेलो
हँ कटे छलआबाज। की कहलियै
कहलिय के ब्लाउज सीने छलियै ने ओकरे बाजू लगबे की छलै उएह बाजू के जोड़लियै या आब हेम हूक बटम ई सब करबे बाद कि
ओ सी लेलियै दुटा ब्लाउज जे छैल से
नहि एक एकटा सिलियन हँभ एकटा आओर छै
ओ तऽ कहिया लैला एत उ भाई
हँ सब आदमी हल्ला कऽ देलखिन एनी कि एगारही स सावन छै लेकिन सावन तीसके अथि पड़ै छै पूर्णिमा ओकरा एक महिना बाद मतलब सावनके पूर्णिमा के होइ छै न ई
हँ
तऽ एखन टाइम छै अखन अभी नै एतै
ओ तऽ आइ एक टा सी लेलियै ब्लाउज
हँ एकटा सी लेलिय एकटा कटलियै हे तऽ फेर ओकरा सीबै नै टाइम डाढ़े मे बड्ड दरद भऽ जाय छै भऽ जाय है बौआ जे भेले अपरेसन स ओहिया स बड बड हँ दरद डाँढ़ मे भऽ जाइ छै अखिनतो खाना बुझियौ न डाढ़ दरद करै छै
ओ तऽ कोनो दवाइ नै खाइ छियै डाढ दरद के
नै गै दवाइ कहलकै सब आदमी दवाइ सब दबाइयो खेबै तऽ जाले खेबै ताले ठीक रहतै फेर भऽ जेतै कियकि ई जे सुइया जे द देय छै अथि सुन करैे वाला ऑपरेशन करै के टाइम मे
हँ हँ
ओहिसँ ई कि दुरो सबके दर्द भऽ जाइ छै नया पर एने दू तीन गो के हमरा एने भेलैया ओकरो सबके छै लेकिन कम छै हमर तऽ बड बेसी भोर क बुझियौ न डाढ सीधा नै होइत रहै है जब उठै छी तऽ
आ फेर बादमे अपने मने ठीक भऽ जाय है
ठीक कथी हेतै कनि कनि कम मने भऽ जाय है फेर अभी तऽ बुझियौ घूमै छियै सुतल छियै सेहो दुखाय छै
ओ हँ त भऽ जाए ह
अहाँ कहू ने की करै छी
कथु नै काम धाम भऽ गेलै त सब सुत है हम जगले छलियै हेलो हलो
की सब काम केलियै
झाड़ू पोछा लगोलिए आओर नहा क कपड़ा धो लेलिया
ओ
हँ हेलो आवाज अबै हेए
आओर अने कोन कोन कोन कोन सा काम बकी छै अहाके
आब कथु नै है आब चा राएते मे है सीधा
ओ ह
आ अहाँ त खाय तऽ अखन सब साँझो मे खाय हेए सब
एगो धाम छै जगरनाथ पुरी
हँ हँ सुनने छियै
पता है उड़ीसा मे पड़ै छै उड़ीसा मे
हँ हँ सुनले छियै कैला अहाँ जेबाय
इ हँ इमरी हमर ई दुल्हा सब गेएल छलखिन हँ सेन्ड हमर पप्पा जी मम्मी जी ओ तैऽ एगो दोस्त के हुनकर शादी छलै भाय के
हँ
पुरी गेएल छलखिन उड़ीसा ओते जगरनाथ पुरी पड़े हे तऽ सब घुम घाम के एलखिन हेएबरी
कहै छलखिन बड्ड नीक छै घुमय वला जगह
ओ तऽ ओ ओकर झंणडा। एके दिशा मे लहराइत रहै सुन छियै
की कहै छै
झण्डा जे रहै से
ओ ई पता है पूर्वी भारत के बंगाल के खाड़ी के तटपर स्थित छै परी सामी जगन्नाथ पुरी
हू हू
भगवान कृष्ण जे छथिन हुनके भाय बनभद्र लिखेलखिन और हुनकर एगो बहिन सुभद्रा छलखिन हुनके समर्प क छै ई जे छै जगह से बुझलियै
हँ आओर ओकर डेली झण्डा बदलय पताहौ
छै रथ यात्रा मने अत्यन्त भव्य होइ छै ओ तऽ हँ ई सब गेल छै यहिबेरनधुमि अलिखिन तो स
हूँ
हँ एगो लय अहाँके द्वार द्वारक एकाधीश धाम छै एगो गुजरात मे पड़ै छैझल
हँ हँ
हँ ई गुजरात मे पड़ै छै द्वारकाधीश धाम ई अहाँ के पच्चछिम भारत के अरब सगर के तट पर स्थित छै
ओ त ओ
हँ एकर महत्व की छै बुझै छियै
की
एकर महत्व छै मतलब भगवान कृष्ण के कर्म भूमि और द्वारका राज के राजधानी एकरा मानल जाइ छै
ओ
जे कृष्ण भगवान छलखिन हुनकर करम भूमि और जे द्वारका राज्य के राजधानी जे छै ओ ओकरे मानल जाइ छै
ह
एहि सब जगह परर तऽ अहाँ नहि गेल छियै घुमय लए ग
न हि सब जगह पर न गेल छि
ओ
हँ
हमहूँ तऽ जाहिीवला छलियै लेकिन गर्मी एतेक नहि छलै बच्चाके दुआरे नहि गेलियै धिय पुता तऽ लऽ के नहि बुझे छियै बाहर भीर तरनिकले में दिक्कत भऽ जाय ह
हू ह हम तऽ जहिय कमी भिनतैए जब भी अपन अपन पइ रहतै तब अखन
मिलनाई जुल पड़ै छै कोन धाम छै बुझै छीयै रामेश्वर धाम
अ नै ई नै
इ अहाँकेँ तमिलनाडु में पड़े छै आ कत स्थिति से सुनियौ अहाँ ई दक्षिण भारत केँ प्रमुख जे प्राय दीप से दूर रामेश्वर दीप पर स्थित छै ई रामेश्वर धाम जे छै तमिलनाडु में
ह
ह दक्षिण भारत केँ मुख्य प्राय द्वीप से दूर रामेश्वर दीप पर स्थित छै ई एकर महत्व की छै से बुझै छियै
कथी ह
ई जे एकर इनकर महत्व छै ई भगवान शिव केँ समर्पित बारह ज्योतिर्लि्ंग में से एक छै यानि कि भगवान शंकर जी केँ समर्पित बारह जे ज्योतिर्लिंग छै उमे से ई एक छै
अ आरो आरो बारह केँ कथी नाम है हम एग्यारह केँ
ती की कहल
आर और एग्यारह केँ की नाम छै पता है
आ सुनियऔ न एकर जे मान्यता की छै ई स्थान जे छै स्था पन स्वयं भगवान सीत राम हिनकर स्थापना केने छलखिन
ओ
हऽ
अहाँ
हिन्दू मान्यता केँ अनुसार सार ई चारो धाम केँ यात्रा जीवन में एक बार कनाई बहुत मान आवश्यक मानल जाइ छै
बुझलही ई जे चाइर टा धाम अहाँ केँ हम बतेलियौ हँ
हँ
जीवन में एक बेर एकर यात्रा केनाइ बहुत आवश्यक मने समझल जाइ छै हर आदमी केँ लेल ई जरूरी छै एक बार एकर यात्रा जरूर करबाक चाही सब आदमी केँ
हू
की बुझलौ आ
अहाँ जेबै कहियो घुमय लए एकोटा धाम
कनि ब बच्चा केँ दुआारे नै जाय छियै रुकल छियै बुझलियै अ बुझै छियै ई जे एक एक बार जे चैल जाय है मनुष केँ सब पाप धूल जाय है आर मोछो केँ प्राप्ति भऽ जाय है ई सब जगह पर घुमला यात्रा केलासँ
हँ
हेलो
हँ सुनै छियै
अहाँ कहियौ कुछ हम तऽ बड़ बजलियौ आब अहाँ बाजू
अ तऽ केदारनाथ कोइ गैल छै अहाँ अतऽ सँ
हँ केदारनाथ धाम नय कहै छी उड़ीसा मे बियाह छेले पूरी जे उड़ीसा मे पूरी जगह छै
हँ
ओते हिनकर दोस्त छथिन हुनकरे भाय केँ बियाह छलै ओहिमे हमरा घरसँ अ - ई - ई गैल छलखिन हिनकर मम्मी
उ तऽ दो - उ तऽ दो - उ तऽ दोसर छले केदारनाथ दिया कहे छै
अच्छा हा ई तऽ जगनाथ पुरी हम कहै छी केदारनाथ नै ओतऽ नय ओतऽ सब दिन नय जाय वाला रहे हय ओतऽ खतरा रहे हय ओतऽ पानि उनी केँ जाददा अथि रहे छै बाढ़ उढ़ केँ
पहाड़ी इलाका हई नऽ आ चढ़ाइयो करऽ पड़े यऽ हुँ
पहाड़ी एगो बदरिओनाथ धाम छै बुझलियै
ह तऽ जेना चाहि जाय लऽ नऽ तऽ सब
खण्डे मे पड़ैत छै
हँ
हुँ
जब चढ़ाई करै यऽ तब अबैत अबैत जाय हई ई सब धाम
कतऽ छथिन पता हैय ई पावन मदिर उत्तराखंड मे अलकनन्दा नदी केँ किनारे चमोली जिलामे स्थित छथिन
हँ
बद्रीनाथ धाम जे छथिन यहाँ विष्णु भगवान केँ बद्री नारायण रूप की पूजा कैल जाय छै जे विष्णु भगवान हमसभ जे कहै छियै नऽ
हँ
हुनकरे एगो रूप छै ब द्री नारायण हुनकरे उहे रूप केँ पूजा उ मंदिर मे कैल जाय छै
ओ हो
हँ
तऽ बड़ी
ई सब ई सब जगह छै घुमय वला बुझलियै
हँ हँ
एहि सब सँ पापो धुले हइ अहाँ से कइ दूखी मछो केँ प्रा प्ती होइ - हई ई सब धाम पर जेबै तऽ
हुँ हुँ
एकर विशेषता की छै से पता है बद ई बद्रीनाथ धाम केँ
की छै
एकर विस विशेषता छै अत्यधिक मतलब बेसी जे ठणड अरफ बर्फबारी केँ कारण ई मंदिर साल मे छए महिना खुलल रहै छै अप्रील, मई से ले कऽ अक्टूबर, नवम्बर तक एतने दिन अहाँ एकर दर्शन कऽ सकै छियै
ओँ
ओहिके बाद ओतऽ बहुत बेसी ठण्ड पड़ऽ लगे हे बरफ गिरऽ लगे हे ओहि चलते ई छओ महीना खुलल रहे छै छओ महीना बंद रहे छै मन्दिर
हँ तऽ केदारनाथ मे त ह त
की कहलियै
ओतऽ केदारनाथ धाम जे जाय हय तऽ ओतहु त नीचे खुलल रह
अर्थान नहि एत
हम
पिठार
हेलो
हम
हेलो कएतऽ चेल गेल
हँ सुनै छीियै बजियौ ने
किएब किया छै
ओ दीदी छथि ने ओो ग छथि
ओ